हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो
हेलो
हँ हेलो की की हाल छै ठीके छै सब हालचाल खुश रहू कइसन हाल चाल छै ठीके छै
हँ ठीक छय आइ तऽ रष्ट्रीय छुट्टी छै गाँधी जयन्ती आही छै कि बधाई
ह एकदम आ ठीक छै ठीक छै बौआ तोहरो बधाई छै आर आर बोल आ बोल
से तऽ ठीक कहले काक हमहुँ आयल बा कॉलेज प्रभात फेरीमे गेल आछे घुपति राघव राज राम गाबे प टोला घुमलहुं
अच्छा बहुत नीक गीत गाबै से मन साफ होइ छै बौआ तऽ बहुत बहुत छै गाधीजीके असली नामके नाम की छलनि
मोहन दास करमचंद गाँधी गुजरात के परोभर बंध गाम मे अठारह सो सिक्सटी नाइन मे जन्म भेल छलल
अच्छा तऽ बिलकुल ठीक आ ओकरा लोक बापू किए कहे छलै
किना तऽ पूरा देश के अपन परिवार बुझत छला जेना बाप अपना बच्चा के देखभाल करै छै तनी ओ देश के आजादी लेल गरीब दुख दुखी लेल जीवन लगा देल नहि
बहुत बढ़िया बा तो बढ़िया पढ़ने छौ अच्छा ई बता दह
ई बताब कि गाँधी जी के सम्बन्ध आ सभसे पैघ हथियार की छल
ऐंसा यै सते कका ओ कहते छलनि आँख के बदला आँख लेब तऽ पूरा दुनिया अन्हार भऽ जाय
से तो नीक छै नीक बात छै आग के बदले तो आ नहिए लेना चाही तऽ एकदम सही हमरा मोन अछि कि उन्ननीस सए बयालिस में भारत छोड़ो आंदोलन हमर बाबूजी अ ओहिमे भाग लेने छली लेने छलला आर पुलिस लाठी चार्ज कल्हि के के मुद्दा लोको हाथ नहि उठेलक बस करो य मरो कह ह जेेल चल गेल
ह्म अह बाबूजी तऽ स्वतन्त्र सेनानी छलाह हमरा तऽ गर्व बा गारू भाल ब रलह छली
भए रहल हँ बौआ एहि समय से खादी पहिरब विदेशी समामान के बहिष्कार करब ईसभ आम बात छल गाॅंधी जी कहले कहने छलहो कि खादी गरीब के रोटी छी चरखा चला के सूत काटब ओकरा से कपड़ा बनाब देश के पैसा से देश देशे मे रहत
हमहुँ आयल खादी के कुर्ता पहिनले छी देखू कॉलेजमे सबके कहल गेल छलै
बहुत सुन्दर लगैछौ देखक आ गाँधीजी के खाली नेता नहि छल छल छलह अ ओ शिक्षक छलाह ओकर एगारह टा व्रज छलैन्ह सत्य अहिंसा अस्त ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीरश्रम अस्वाद सर्वत्र भय वर्जन सर्वधर्म स्वभाव समाध सम स्वदेशी अस्पर्श भावना
आसपास भावना माने छुआ छात मिटायब बा नहि
हँ ओ तो ओ दलित भाय बहिन के हरिजन नाम देलनि कहलनी कि भगवान के लोको खुद ओकर टट्टी साफ केलनि आश्रम मे कतेक पैघ नेता एना करत
ई बात हमरा बहुत प्रभावशाली करय छै आइयो समाज मे भेदभाव अछि हम सबके गांधी जीसँ सीख लेबेके चाही
हँ एकदम बिलकुल ठीक कहल बौआ आ एकटा बात आर एक आर एकटा आर बात कि सदा जीवन उच्च विचार गाँधीजी के धोती देखलहक एक एकटा लाठी चश्मा आ मुदाबित विचार विचार मे पूरी दुनिया के बदल देबहिं
हमरा एकटा शंका होइल आइ के जमाना में तऽ सब मोबाइल इंटरनेट तेज रफ्तार अहिंसा काज कोना चलत
बौआ सवाल बढ़िआँ पुछलह हँ देख अहिंसा माने कार्यता कायरता नहि होइ छै अहिंसा माने साहस गाल पर थप्पड़ खा के दोसर गाल आगू करबा मे हि्मत चाही
आयो दुनियामें मार्टिन लूथर किंग नेंसल मांडेेल गाधी के रास्त पर चल कहलथिन सफल भेल भेलै
हँ हमू पढ़ने छी अमेरिका में काला गोरा के लड़ाई गाँधी के तरीका से जीतल गेम
हँ तहिना तोरो कॉलेजमे झगड़ा होइ छै ने आ फेसबुकपर गाड़ी गलौज ओहठाम तऽ हिंसा प्रयोग करि सकय छै गाली के जवाब गाली न चुप चुप्पी या प्रेम से देबह
ह बात तऽ अहंका सही कहय छी काका मुद्दा कखनो कखनो लागे छै जे दुनिया हमार कमजोर बुझत
गुजरात गाँधीजी के गाँधीजी केहो कमजोर केहो के कमजोर नहि बुझलक आ अंग्रेज सरकार ओकरासँ डरैत छल कियक किएक तऽ ओकरा नहि दबा सकते छल ला ठी से विचार के मारल जा सकैत छै
ही भेल पाबा गाँधी जी के सत्य के प्रयोग किताब हमरा बहुत नीक लागल ओहि मे जो अपन गलतियो खोल के लिखल छनि
तहिना तऽ ओ महात्मा महात्मा बनला महात्मा बाप मानत पैघ आत्मा जे अपन गलती मानै छै ओहे पैघ होइ छै तोहूँ अपन डायरी मे रोज लिख आइ नीक आइ क नीक केलहु की गलत केलहु
हम अहिने शुरू करब कका गाँधीजी के तीन बानर के सिद्धान्त बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो एकर मतलब की
एकर मतलब ई नहि जे आखि एकर मतलब ई नहि जेब आखि मोन लेब एकर मतलब ई जे खराब चीज के अपन जीवन मे जगह नहि दे टी वी पर मारपीट गाली गलौज ओकरा कम देख लिख नीक किताब पढ़ऽ नीक लोक सु संगत करह
मोबाइल में तऽ पूरा दिन रील्स देखैत रहै छी समय बर्बाद होइ छै
हँ चरखाके जगह मोबाइल आबि गेल है आर मुदा चरखा समय बनाबैत छल मोबाइल अपना खाइत छै समय खाइत छै दिन मे एक घंटा मोबाइल बन्द किछु रचनात्मक करब प पधा लगाबा किताब पढ़ऽ आ दादीके सेवा करऽ
कप गाँधी जयन्ती के सङ् लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती भी छीने है
हँ हँ बौआ एके दिन दुनू महान पुरुषके जन्म शास्त्री जी कयलनि छलाह क जय जवान जय किसान गाँधी जी ग्राम स्वराज्यके सपना छल दुनू के रास्ता एके छल आ गरीब के उत्थान
हमर गाँव मे तऽ आइस स्वच्छता अभियान चलेल सब मिल के नाला साफ करे प्लास्टिक चुनले इहो तऽ गाँधीजी के स्वच्छ भारत सपना छीनली
ह बिलकुल ओ कहे छलाह क सता स्वतंत्रता से बेसी ची जरूरी छै जे गाम साफ रहत बिमारी कम हेतै तऽ पढ़ाइमे मोन लागत
काका हमर एकटा बात आर काहबा छी हमरा कुछो दोस्त कहे छै कि गाँधीजी देश के बँटवारा कोरिना सकला
हँ बौआ इतिहास के समझब जरूरी छै गाँधी जी आखरी दम तक बटवारा के विरोध केलि ओ अनशन पर बैस गेला आर दंग रोकबा लेला न खाली न
हम बुझ गेलहु ओकरा एक काल पर मार त दोसरा आ लागू कर वाला बात मन पड़ायल
हँ हँ आइके दिन हमार सबके प्रण लेबेके चाही ई बात तऽ कि प्रण देब हँ
हँ हम प्राण लेैत छी रोज एक घंटा बिना मोबाइल के रहब आ हफ्ता मे एक दिन श्रम दान करब कखनो झूठ न बजब पापा मम्मी के पैर दबा देब ह
देखीकछ बाबा जे हमहुूँ पढ़ल ले छी कि गाम के बच्चा के निःशुल्क पढ़ायब जेना पहिने पढ़ाबे छल गाँधी ने कहने छले शिक्षा जो शिक्षा ओ जे चरित्र बनना
ह
तऽ ठीक छै बौआ आब तो हमारठ कॉल आबी छै हम फिर बाद मे करब बुआ
ठीक छै ठीक ठीक छै
च
ठीक छै क कऽ प्रणाम
ह